त।
हेलो।
नमस्कार जी।
नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।
सभ ठीक छै ने।
हँ, सभ ठीक छै, अपन बताउ।
हँ, हम्मु ठीक छी। काली समाचार देखैत समय एकटा विषय हमरा बहुत सोचय पर मजबूर कैलक। जे भविष्यमे पानिक कमी मानव समाज लेल बहुत पैघ चुनौती बनि सकैत अछि।
अहाँ बिल्कुल सही विषय उठेलु पानि बिना जीवनक कल्पना करब असम्भव अछि हमरा दुर्भाग्यक बात ई अछि जे बहुत लोक एखनो एहि अमूल्य प्राकृतिक संसाधनक महत्व पूर्ण रूपसॅं नहि बुझैत छथि
बिल्कुल, हम देखैत छी जे कतेको स्थानपर लोक आवश्यकतासँ बेसी पानि खर्च करैत छथिन जब कि दोसर कतेको क्षेत्र एहन अछि जतय लोक सभ एक बाल्टी स्वच्छ पानि लेल घण्टो प्रतीक्षा करैत अछि।
ई वास्तवमे चिन्ताके विषय अछि। पृथ्वी पर बहुत पानी अवश्य अछि छै मुदा पीबऽ जोग स्वच्छ पानी मात्र सीमित अछि एहि कारण ओकर संरक्षण प्रत्येक नागरिक
हमरा लगैत अछि जे पानिक बरबादी अधिकांश समय छोट-छोट लापरवाहीसँ शुरू होइत अछि मुदा धीेरे-धीेरे ओहि लापरवाही प्रभाव बहुत पैघ रूपसँ धारण कऽ लैत अछि
बिल्कुल जो नल खुलत छोड़ि दैत अछि पाइपमे ओ प्रतिदिन हजारो लीटर पानि बहिकऽ नष्ट भऽ जाइत अछि
काल्हिये हम पढ़लहुँ जे बढ़े जनसंख्या शारीरिक शहरीकरण हॅं, जलवायु परिवर्तक कारक भविष्यमे बहुत क्षेत्रमे पानिक संकट आरो गम्भीर भए सकैत अछि
ई बात सही अछि एहि कारण केवल सरकारी नहि बल्कि समाजक प्रत्येक व्यक्तिके पानी बचावै के दिशामे अपन योगदान देबाक आवश्यकता अछि।
बिल्कुल हमरा लगैत अछि जे पानी बचेनाइ बहुत कठिन काज नहि अछि। जब प्रत्येक व्यक्ति अपन दैनिक जीवनमे छोट-छोट सावधानी अपनाबै तॅं पैघ परिवर्तन संभव अछि।
अवश्य, जखन दाँत सब ब आ घास स कर छी तखन आवश्यकता अनुसार पानी उपयोग करल लए तऽ बहुत बचत हो सकत अछि
हमरा इहो लगैत अछि जे बरसोक पानि संग्रह करबाक व्यवस्था बहुत उपयोगी होइत अछि। विशेष रूपसँ ओहि क्षेत्रमे जतेक गर्मीक समय पानिक कमी भए जाइत अछि।
बिल्कुल बर्षा जल संचयन केवल पानी बचेबाक उपाय नहि बल्कि भूजल स्तर बढ़ेबाक सेहो एक प्रभावी माध्यम मानल जाइत अछि
बिल्कुल बल्कि बस वर्षा जल संचय केवल पानि बचेबाक उपाय नहि बल्कि भूजल स्तर बढ़ेबाक सेहो एक प्रभावी माध्यम मानल जाइत अछि
विद्यालय मे सेहो बच्चा सबके शुरू से पानी के महत्व आ ओकर संरक्षणक बारे मे विस्तार से सिखाबक चाही
हँ सही गेलै जखन बचपनमे बचपनसँ नीक आदत विकसित भए जाय तौ व्यक्ति जीवन भरि प्र प्राकृतिक संसाधनक सम्मान करैत छथि
बिल्कुल हमरा लगैत अछि जे खेती मे सेहो आधुनिक सिंचाई तकनीक अपनाऊल जाय तो बहुत पानी बचल जा सकैत अछि ओ किसान सबके सेहो लाभ भेटत
हँ वैज्ञानिक तरीका सँ खेती करला पर पानि समय आ मेहनत तीनू चीज तीनू बच बचत अछि अ उत्पादन सेहो बेहतर होइत अछि
बहुत लोक सोचैत छथि जे हमर एकटाक प्रयास छै की अन्तर पड़त मुदा हमरा लगेत अछि जे प्रत्येक दिन परवर्तन छोट छोट प्रयास से शुरू होइत अछि
बिल्कुल ज प्रत्येक परिवार प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पानि बेचबइ तऽ पूरा समाजमे ओकरा प्रभाव स्पष्ट देखल जा सकैत अछि
हँ हमरा इहो लगैत अछि जे गाछ पौधा लगनाइ सेहो अप्रत्यक्ष रूप से पानी संरक्षण मे सहायता करैत अछि कियाकि हरिहर वातावरण जलचक्र के संन्तुलित रखबा में योगदान दैत अछि
ह सहि बात क ले पर्यावरण संरक्षण आ जल संरक्षण एक दोसरसँ गहराई से जुड़ल विषय अछि प्राकृतिक सतुलन बन रहत तऽ जल स्रोत सेहो सुरक्षित रहत
काल्ही हम एकटा अभियानक बारे मे पढ़लहु जतेक पूरा काम मिली के पोखरी साफ कयलक वर्षा क पानी रोकबाक व्यवस्था केलक ओ किछु वर्ष लेल ओते पानी स्थिति बहुत सुधत
बिल्कुल ई प्रेरणा दायक उदाहरण हथीन जखन समाज एकजुट भए जाय भए काज करैत अछि तऽ असम्भव लगनय लग सेहो प्राप्त क जा सकैत अछि
अब हमरा लगैत अछि जे पानी बचेबाक चर्चा केवल भाषण धरि सीमित नहि रहबाक चाही बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के अपन दैनिक व्यवहार मे अही बात के अपन अनुभाव आवश्यकता छै‌
बिल्कूल हाँ बिल्कुल
हेलो
बिल्कुल बिल्कुल जतेक जल्दी हम जिम्मेदारी बुझब ओतेक जल्दी विषयख पीरी लेल स्वस्थ पानि सुरक्षित राखि सकब हेलो
बिल्कुल बिल्कुल सही के पानी बचेबा क आवश्यकता केवल वर्तमान समय विषय नहि मानव जीवन कृषि पर्यावरण स्वास्थ्य भविष्यक सुरक्षा से जुड़ल एक महत्वूर्ण पूर्ण जिम्मेदारी अछि जाहि लेल प्रत्येक नागरिक कऽ जागरूक जिम्मेदार ओ व्यावहारिक बनि के छोट छोट प्रयास निरन्तर करबाक रहक आवश्यकता अछि
हेलो
हे लो
तोहर नऽ आवाज नहि आबत छै
अब आबतऽ
बिल्कुल हँ अहाँके बात सुनेके हमरा ई महसूस भेल जे पानि क महत्व ओहि समय सबसे बेसी बुझबा मे आबैत अछि जखन केकरो समय पर पर्याप्त पानी उपलब्ध नहि भइ असामान्य जीवन सेहो कठिन भइ जाइत अछि
जखन समाचार मे सुखड़ प्रभावित क्षेत्रक लोक सब के दूर दूर से पानी अनैत देखैत छी तखन बुझबा मे आबैत अछि जे हमरा सब मे एखने सावधान होय जयबाक आवश्यकता छै नहि तऽ भविष्यक स्थिति आरो गम्भीर होइ सकैत अछि
सही कहलिये प्रत्येक संसाधनक उपयोग करनाइ जरूरी अछि मुदा ओकर दुरुप्रयोग करनाइ कदापि उचित नहि कियाकि प्रत्येक सदिखन स्मिती संसाधन उपलब्ध करबैत अछि
हमरा लगैत अछि जे घरक बच्चा सब के सेहो छोट उम्र से ई सिखबाअ के चाहि जे ब्रश करैत समय हाथ धुएत समय ओ नहायत समय आवश्यकता से बेसी पानी बहबाक उचित नहि ह
बिल्कुल बिल्कुल बचपन मे सिखल नीक आदत जीवन भर व्यक्ति संग रहैत अछि आ ओहि बच्चा पैघ भेला पर समाज मे जागरूक नागरिक बनैत अछि
कतेक बेर हम देखैत छी जे सार्वजनिक नल दिन भरि खुलल रहैत अछि ओ हजार लिटर पानि बिना उपयोग बही जाइत अछि मुदा बहुत कम लोग एहि दिशा मे ध्यान दैत छैथिन
हू ई बास्तमे दुःखद स्थिति अछी जे कोनो व्यक्ति एहन नल देखैय तऽ सम्बन्धित बि अ इ विभगके सूचना देब आ स्वयं बन्द करबाक प्रयास करब से ओ सामाजिक जिम्मेदारी क भाग होइत अछी
हमरा इहो लगैत अछि जे घर बनबैत समय एहन व्यवस्था करबक चाहि जाहए से बर्सात पानी जमाके ब बागवानी साफ सफाई आओ अन्य उपजोग मे आनन लेत
बिलकुल एहन व्यवस्था प्रारम्भ मे साधारण लगेत अछि मुदा दीर्घ काल मे पानि क बचत आ गुझल सारचण दुनू मे महत्वपूर्ण योगदान देत अछि
खेती क्षेत्र मे सेहो जो किसान सब आधुनिक सिंचाई प्रणाली अपनाबैत छथि ओ कम पानि मे बेसी उत्पादन सम्भव होइ सकैत अछि जाहि से प्राकृतिक संसाधन संरक्षण सेहो होयत
सही बात विज्ञान आ तकनीकक उद्देश्य केवल सुविधा देखनाइ नैय बल्कि संसाधनक बुद्धिमता पूर्व सहयोग सुनिश्चित करनाई सेहो छै
हमरा लगैत अछि जे उद्योग सभके सेहो उत्पादनक संग संग पानिक पूनो उपजोग व्यवस्था अपनेयबाक चाही जाहिसँ अनावश्यक जल दोहन कम होए सकै
हँ जिम्मेदार उद्योग ओहि होइत अछि जे विकासक संग पर्यावरण संरक्षणक दायित्व सेहो समान रूप सँ निभाबै
बहुत रास शहर मे अब जल संरक्षण लेल जान जागरूतिता अभियान चलावल जा रहल अछि मुदा वास्तविक सफलता तखन भेटत तखन आम नागरिक सेहो सक्रिय भागदारी कठि कठित थिन
बिल्कुल कानूनय योजना अपन स्थान पर अछि मुदा लोकसलक व्यवहार मे परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभबैत अछि
हमरा इहो बुझबा मे आयल जे पानि केवल मनुष्य लेल नहि बल्कि गाछ पौधा पशु पक्षी ओ सम्पूर्ण प्राकृतिक सन्तुलन लेल समान रूप से आवश्यकता अछि
सही क ले ज जल स्रोत सुखा जाए त ओ केवल मनुष्य नहि बल्कि पूरा पर्यावरण प्रभावी होइत अछि आ जे विविधता पर सेहो नकारात्मक प्रभाव पड़ैत अछि
एहि कारण हमरा लगैत अछि जे नदी पोखरी पू ओ अन्य जल स्रोतक